ओ।
हँ हमरा में आब फोन नहि लागै छै बुझलियै तेयसँ नहि केलै। फोन आइब सकै छै फिलहाल अखन।
ओँ हमरा सँ तऽ लागल ए ने।
हँ अहाँ सँ लागैया खाना सब बनि गेल।
हँ खाना बनि गेलै। अओर अहाँके नहि बनलेए।
नहि नहि बनलेए अहाँके बौआ एखन बहुत छोट या नऽ तेए से। प्लाऊ नहि खेलक।
हँ छोट छै कनि। हँ। तऽ हँ कहै छलियै ने बौआके जे अथी कऽ दियौ मिसेज सब देखियौ। तऽ ओ अपन बात करऽ लगलै। तऽ करऽ लगलै तऽ हमरा भेल जे कनि करै छै बात।
नहि अहीं करब बात ओ हुनका नहि देबेन आब।
हँ आब बुझि गेलियै।
हूं आओर सब ठीक यऽ बौआ सब।
हँ आर सब ठीक अय बउआ सब। अओर अहाँ के बौआ सब ठीक एय सबगोटे ठीक छी। अपन नम्बर भेजू अहाँ फोन करै छियै हम अच्छा। खाना बनबै छि?
खाना हँ एखन एलखिन हमर ससुर सब तऽ हुनका सबके चाय आब देबनि चाय पीथिन। खाना बनेबै।
हँ हँ।
तहन फेर खाना बनेब। कै टा बौआ अय।
दू गो।
अच्छा पढ़ै जाइ छै बौआ सब।
नहि चारि साल एगो तीन साल के छै एगो चाइ पाँच साल के छै।
अच्छा ठीक छै।
एगो पढ़ै छै एगो स्कूल जाय छै बड़का छोटका एखन नहि जाय छै।
ओँ आर बौआके पप्पा काम पर छथिन।
एलखिन है एखने सब कियो आब चाय पीथिन।
हँ हँ ठीक। अच्छा हमरो खाना बनि गेलै। एखने बना कऽ तहन फा कहलियै बात कनि कऽ लय छी फ्री छियै। हँ हँ।
नीक छै सब लोक मतलब सब रंग के लोक बात केलक घरो पर बैसले रहे छै हुआँ ओर। सब रंगके डेली डेली बात भेल।
हँ नीक लगै छै ने।
आर बौआ हुनकर अपने नहि रहैत छथिन घर पर।
नहि अपने रहै छथिन असाम गोहाटीमे।
हां ओ।
आर हमहुँ ओहि ठाम रहे छलियै य। लेकिन थोड़े दिनसँ हमरा इच्छा भेल जे कनि गामोमे रहै छी।
गाँवो नीक लागै छै मगर बाहरहर देखियौ जतऽ पेट पोसाइत छै ततऽ। तै न लोक रहतै।
हँ ओ तऽ छैहे सभसँ पैघ। रहै छलियै हमहूँ ओहीठाम रहै छलियै हँ। ओतहि रहय जाइ छथिन हूं।
एतै दरभंगे मे हमर सासुरे छै।
ओ सासुर दरभंगा नाम की भेल।
मधु।
मधु और दरभंगा सासुर अइ।
हेलो। हँ आ आ नहिरा कतय भेल।
मधुबनी।
मधुबनी हँ हमरो सबके। जिला मधुबनी छै आर गाम चौरी भेल। सासुर चौरी मे अय आर। आओर नैहरा से हमरो दरभंगे यइ। शुभंकरपुर गाँव छै।
हँ हँ।
दरभंगेमे शुभंकर। गाँव छै नैहरा ओतहि भेल। आ सासुर चौड़ी भेल।
हँ
आ एतऽ बजार। पंडौल भेल हँ।
ओ बौआ सभ टीभी देख।
जे आदमी फ्री छी ऍं से फोन करू हमरा पर
आँ हँ।
हूँ।
बौआ सभ किछ कहैए नै।
हूँ टीवी देखै छै।
पढ़ाइ लिखाइ केलकै।
पढ़ाइ काल्हि आब छुट्टी छै ने तऽ आइ अपन दादी सबके।
ओ। ठीक छै। हूँ आओर।
हमर
अ
सब बढ़ियां छै, साउस के जिला मधुबनी ने छै नैहरके आओर सब ने गाँंव छै परसौनी जाने छियै बेनीपुट्टी साइड में।
मसौली हँ।
परसौनी परसौनी।
परसौनी हँ देखने छियै बढ़िआँसँ।
हँ तऽ उएह हमर सबके गाँव छी।
हँ बढ़िआँ।
हूं।
आओर कहियौ।
सब बढ़िए छै एखन की हेतै तऽ बारिश नहि भ रहल छै तऽ गर्मी लागे छै।
हं। गर्मी तऽ सभतरि बड लगैये, आँ
आहाँके तऽ उमहर बारिश होईये।
होइए, कम सम भेल, ओते बेसी सी नहि भेल, हँ कम सम रातिकऽ कहियो कऽ भऽ गेल।
हँ एमहर तऽ साफे नै होइ छै।
धूपे बहुत तेजीमे रहै छै, तऽ ताहि लऽ कऽ बहुत गर्मी लगैत छै।
हँ।
बार
आइ कनि छले मेघ लागल।
हँ तऽ बारिश कहाँ भेलै।
बारिश नहि भेलैए लेकिन मेघ कनि लागल छलै तऽ कनि मौसम एकरत्ती ठण्डा कनि लगलैये एहिठाम।
हँ हँ से दिनमे कनि हमरो सबके उमहर ठण्डा मौसम छै, एखन गरमी लगै छै।
हँ आ साँझ से तऽ बेसी गर्मी भऽ जाइ छै आर।
हँ
साँझसॅं आओर बेसी गरमी लागऽ लगै छै।
हँ।
हँ। ह आऔर काल्हि अहाँके संक्रैत भऽ गेल नै।
काल्हि संक्रैत रहैं।
हँ काईल संक्रैत छय।
हँ
काल्हि अहाँ सबके गमैया पूजा रहे, हमरा सबके बीस तारीख क छै।
ओ हँ हमरा सबके ब्रम्ह पूजा एहि टाइममे होइ छै।
हमरो सबके होइ छै, मगर हमरा सबके बीस तारीख कऽ होय छै।
हँ दू चारि दिन आगे पाछे। आ हमरा सबके नैहरामे ब्रह्म पूजा जे होइ छै। रहै छलियै पहिले तऽ जाइ छलियै देख देखै छलिय ओहिठना, तऽ अप्रीले च महिना मे भऽ जाइ छै हमरा सबके। के ओहींठा शुभ कर म
हँ भऽ जाइ छै कतेक आदमी, कतेक गाँव में बैसाखमे।
अप्रीले महिना में होइ छै। हँ ओहि महिनामे होयत ब्रझ
हमरा सबके उमर नैहर मे दुनू मेर भेल जाए मे बैसाखो मे सार अषाढ़ोमे तऽ आब तऽ कोनो मे नहि होइ छै पहिले होइ छलै।
आर हमरा सबके सासुरो मे से मतलब एक साल मे होइत के छै इएह मे हयत एहि महीना जुलाई मे
हँ अपन लोकके खुशी होइत छलैन्ह ने त कऽ लै छलखिन। कहै छलखिन भगवान थोड़े कहै छथिन, हमरा सब दिन पूजा नहि कर
हँ सही बात छै भगवानक पूजा क कखनो लोक करे यैंए आ कखनो रहै छथिन हरदम सब पर बर्षा नु
बौआ सभके उपनयन भऽ गेलै की।
हँ उपलैन क लेतय दऐ हँ। आओर सभ केहियौ।
आओर सब ठीक छै, हमरा बौआके एखन मूड़न भेलैय, आब उपनयन दस सालके हेतै तहन
हँ-हँ ओतबे टा मे नीक होइ छै उपलैन, नीक लगै छै।
हँ एखन छोट छै, आब हमरअपन दियादनी के बौआ छथिन ओ दस सालके, तऽ कहीँ हुनकर हेतनि तऽ हेतनि।
आओ ठीक छै।
हम्म
आर इएह सोम हैत संक्रान्ति से अहाँके इएह परसुए के सोमवारी हैत।
हँ-हँ
हँ
तीन तारीख।
बौआ कनय छै नहि।
हाॅं- हाॅं आब उ कनि काल्हिमे सुततै।
ठीक छैय, आर ओतऽ सो सुर रहैय छैय त अहाँके
कते
अहाँ लगमे
हमरा लग मे हमर साउस रहैय छथिन। ससुर रहैय छथिन सभ किओ संगे रहैय छियै। हां
ठीक य ओहो बढ़ियां छैय ओहो ठीक रहल एक जगह निश्चिन्त लोक रहै यऽ।
हूॅं, सब साँझ के एलै भोरमे आठ बजे तक चलि जाइ छथिन।
ओह।
खाना-पीना बोनल खेलैय फेर सुबह मे काल्हि रैव छैय तऽ काल्हि कनि लेट से जेथिन।
ओह
हूॅं
ड्यूटी पर
हां
अच्छा
ठीक छैय। आरो। हमसभ उएह भवानीपुर बगलमे छथिन महादेव मन्दिर
वएह
भवानीपुर पणडौलके बगलमे छैय, बढ़मत्ररा तऽ ओहिठना हमसब गेलहुँ सावन मे बाबा मन्दिर
हां इम्हरो से जाय छैय। न भवानीपुर हमर सास सब गेल छलखिन हे करीब दस दिन पहिले।
हां हां।
बौआ स्थुत छलै मतलब हमर माँ के जे छैय नैय दुनू दियादनी छथिन आ उम्हर से दुनू बहिन छथिन हमर मसियो सा छथिन अऽ पितियो साउस
अच्छा
तऽ हुनके पोता सब के मुकोबला छलै किछु तऽ गेल छलखिन सब किओ
हूॅं, जे हमहुँ सब सावनमे जेबै एको दिन चलि जेबै भीड़ तऽ बड्ड सावन में रहैय छैय।
बड्ड इमहरो से लोक सब टेम्पू बुक कऽ के जाइ छैय।
हां बड्ड भीड़
हमसभ नैय गेलहुँ जे हमर सबके बच्चा छोट छैय।
हां छोट बच्चा लऽ कऽ नैय हयत बड्ड भीड़ रहै छैय।
ह
ओहि दुआरे
ठीक छैय फेर करब की हां दस मिनट से ज्यादा बातो करै लैय नैय कहलखिन हे, कहलखिन ओहो अथी नैय होइ छैय।
बारह मिनट कहै जाइ छथिन।
हँ तऽ उहैऽ दस -बारह मिनट ओयसँ जादा नय। त इ बारह मिनट होइयेवला यैऽ।
ओ हँ। कहै छथिन जे बारह मिनट भऽ जाइ छै तऽ अपने कइट जाइ छै कहाद्न्-
हँ।